हेलो।
नमस्कार मित्र।
नमस्कार।
मित्र। अही देखि रहल छी जे हमर गाम में, एहि साल जलग बहुत पैघ अकल। परि गेल आछि, पुखरी इनार चापाकल सभ सूखी गेल अछि। आ लोकसभक जीवन दिन प्रतिदिन बहुत कठिन होइत जा रहल अछि।
ह मित्र अहाँ बिल्कुल सही कहल रहे। पहिने जतय। सदस्यतांश पानी भेटल छल, आब ओ स्थिति नहि रहल। लोकसभ दूर- दुूरंस पानी आने लेल विविषे जैत। इ आर एहि कारण हुनकर बहुमूल्य समय सेहो बर्बाद भए रहल अछि।
हँ मित्रा। जलक कमीके कारण खेतमे समयपर सिंचाइ नहि भऽ पाबि रहल अछि। जकर परिणाम स्वरूप धान मक्की गहूँम आ अन्य फसल सब सुखाइत जा रहल अछि। जाहिसँ किसानसभ आर्थिक सङ्कटमे फँसि गेल। क्षति
एकर सीधा असर पशुपालन पर सेहो पड़ि रहल अछि। गाय भैंस बकरी आ आन पशु सबके पीबेय लेल पर्याप्त पानि नहि भेटैत रहल अछि जाहि हुनका स्वास्थ कमजोर भए रहल अछि।
हँ मित्र जलक अभावक कारण गामक बहुतो परिवार अपन जीवनक का खोजमे शहर दिस पलायन करै लेल वैध भऽ रहल छथि। जाहिसँ गामक सामाजिक जीवन सेहो प्रभावित भए रहल अछि।
एहि समस्या से निपटाब लेल हम सभके वस्तावधि पानिक संरक्षण करबाक व्यवस्था करबाक चाही। ताकि भविष्य में जलक संकटसँ किछु हद धरी बचल जाय सकै।
हँ मित्र हमर विचारसँ प्रत्येक परिवारके अपन घर आ आँगनमे वर्षक पानि जमा करबाक व्यवस्था करबाक चाही। कारण छोट छोट परयास मिलिक बहुत पघ परवर्तन आनि सकैत अछि।
विद्यालय सबके सेहो बच्चा सबके जल संरक्षण महत्व विस्तरण सिखावल जायल ताकि बच्चा सब वर्षाक पानिक महतबा बुझि सकथि आ जिम्मेदार नागरिक बनथि।
सरकारमे गामी नओ चापा कल गहिर इनार जलाशय अ सिंचायक आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध करे पर विशेष ध्यान देबाक आवश्यकता अछि। यदि समयपर उचित योजना नहि बनाओल गेल तऽ भविष्यमे जलक संकट आरो गम्भीर भए सकैत अछि आ एकर असर सम्पूर्ण ग्रामीण जीवनपर पड़त।
हम सबके वृक्षारोपण पर विशेष जोर देबाक चाही कारण जतेक बेसी गाछ लगैत ओतेक पर्यावरण संन्तुलित रहत आ वर्षाक होयबाक सम्भावना सेहो बढ़त।
हँ मित्र जंगलक लगातार कटनाक कारण वर्षाक मात्रा कम भऽ रहल अछि। त प्रत्येक नागरिकके पर्यावरण बचा लेल अपन जिम्मेदारी निभबाक चाही।
गामक प्रत्येक व्यक्ति के पानी अव अनावश्यक बर्बादी रोकबाक संकलक लेबाक चाही कारण जलक प्रत्येक बूंद जीवन लेल अमूल्य अछि।
हँ यदि हमसब आपसँ सावधानी नहि बरबत। तऽ आगामी पीढ़ीके शुद्ध पानि भेटब बहुत कठिन भऽ जायत।
किसान सबके कम पानि मे हो होमय वला खेती आ आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाबय लेल प्रती करबाक आवश्यकता अछि।
हँ सरकार समाज आ आम नागरिक यदि एकजुट भए काज करता तऽ जलक सङ्कटे बहुत हद धरि कम कायल जा सकैत अछि।
गाममे समय समय पर जल संरक्षण समृद्धि जागरूकता अभियान चलाओल जाय जहि सब लोग एहिह समस्या के गंभीरता बुझि सकती।
हँ- बच्चा संलैके वृद्धि धरी सभके जल बचाबै संदेश देबाके आवश्यकता अछिी कारण बिना जन सहभागिता कोनो योजना सफल नहि भऽ सकैत अछि। हमरा विश्वास अछि जे यदि हमसभ मिलि कऽ ई प्रयास करब तऽ भविष्यमे हमर गाम फेरसँ हरियर बरियर आ समृद्ध बनि सकैत अछि।
निश्चित रूपंसऽ मित्र। सामूहिक पर्यास सही सौच पर्यावरण संरक्षण आ जलक सदुपयोग ह हमसब एहि गंभीर संकट पर विजय प्राप्त कर सकैत छी।
हा मित्र। जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहि बल्कि सम्पूर्ण जीबनक आधार अछि एते एकर रक्षा करबाक हमसबक नैतिक कर्तव्य सेहो अछि।
जतेक सिद्धे हमसब जल संरक्षण पर ध्यान देब ओतेक बेहतर भविष्य अपन बच्चासबकेँ देबऽ आ समाजके सुरक्षित बना सकब।
आब समय आबि गेल अछि जे प्रत्येक व्यक्ति अपन बेबहारमे परिवर्तन आनै आ जल बचाबक आदत के दैनिक जीबनक हिस्सा बनायब।
हम सबके वर्षाक प्रत्येक बूंद के संजोबक पोखरी तलाकके साफ रखबाक आ प्रकृतिरि जल संशय सब रक्षा करबाक संकल्प लेबाक चाही।
हाँ मित्र। एकदम जहा गामक सब लोक एकजुट भैइ जाइ संरक्षणक अभियानमे भाग लेल तऽ निश्चित रूपासे जलक संकट धीरे धीरे कम होमाय लागत।
एहि कार्यामे युवा सब, महिला सब, किसान सब, आ विद्यालय छात्रा सब सौभाग का बहुत आवश्यक अछि कारण सबहक सहयोगसँ सफलता भेटत अछि।
हाँ, हमसब आजुक एहि बातचीतक मध्यमसँ इ सन्देश देबह चाहित छी जे जल बचाव पर्यावरण बचाव आ अपन भविष्य सुरक्षित बनाऊ। इ सन्देश केवल हमर गाँम लेल नहि बल्कि सम्पूर्ण समाज लेल अत्यन्त महतपूर्ण अछि। कारण जल बिना जीवन आ कल्पना करब असम्भब अछि।
आउ मितरा आइये हम सब स्वंस जल संरक्षण कार्य परंभक करी आ दोसर लोक सबके सेहो एहि प्रभ- पवित्रता अभियान मे जोड़बाक प्रयास करी।
हाँ मित्र हमसब मिलि के इ संकल्प लैत छी जे जलक प्रत्येक बूँदक सम्मान करब ओकर संरक्षण करब आ अपन गामक उज्जवल भविष्य लेल निरंन्तर प्रयास करैत रहत।
मित्र जॅं हमसब आ आइ ज सँ जल बचइलक संकलप नहि लेब तऽ आने वाले समय पै हमर बच्चा सबके शिध पानि लेल बहुत संघर्ष करैय पड़त आ हुनक जीबन सेहो अनेक कठिनाइ सँ भरि जायत।
हाँ मित्र एहि लेल आवश्यक अछि जे प्रत्येक घरमे पानिक उप उपयोग सोची विचार के कयल जाय। ताकि एकर अनावश्यक बर्बादी रोकल जा सकइ आ सबके पर्याप्त पानि उपलब्ध भए सकइ।
हमरा मोन पड़ैत अछि जे पहिने हमर गामक पोखरि आ नदी सब बर्स भरि पनिस भदल रहल छल। मुदा आब जलबायु परिवर्तन आ लापरवाही कारण ओ सब धीरे - धीरे सुखि रहल अछि।
बिलकुल सही कहलहुँ मित्र इ स्थिति केवल हमर गामक नहि बल्कि देशक बहुतो ग्रामीण क्षेत्रक आछि जतय लोकसब प्रतिदिनक पानिक संकट सँ झूझि रहल छथि। आ सामान्य जीवन जीबनाइ कठिन भए गेल अछि। जलक अभावक कारण खेतीक उत्पादन लगातर घटि रहल अछि। जहिसँ किसान सबके आर्थिक नुकसान भए रहल अछि आ हुनकर परिवारक जीविका पर गम्भीर असर पड़ि रहल अछि।
यदि सरकार पंचायत आ गामक लोक सब मिली के जल संर क्षण योजना बनबती। तऽ वर्षाक पानिक सही उपयोग भऽ सकैत अछि आ भविष्यक संकट के समय कम कयल जायत सकैत अछि।
हाँ जरूर। हम सबके गाम मे नव पोखरी निर्माण पुरान पोखरिक सफाइ आ बर्षक पानी संग्रह करबाक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देबक आवश्यकता अछि। संग्रही प्रत्येक नागरिक के ई बुझबाक आवश्यकता अछि जे जलक प्रत्येक बूंद अमूल्य अछि तैं ओकर उपयोग सदैव सोचि समझी करी करबाक चाही।
जह समय पर उचित कदम नहि उठाओल गेल तऽ आने वाला ब समय जलक समस्या आ विकराल रूप धारण कऽ सकैत अछि। जहिंस मानव जीवन संकट मे पड़ि सकैत अछि।
हँ मित्र यही कारण हमसब गाम वासी के जागरूक बनाबइ जल बचाबय आ पर्यावरण संरक्षक सदेव प्रत्येक घर धरि पहुँचाबयक प्रयास करबाक चाही। जहाँ विद्यालय महाविद्यालय आ समाजिक संस्थान के सबके समय- समय पर जल संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित करबाक चाही। जहि से नव पीढ़ी एहि विषयमे जागरूक बनि सकइ। बच्चासब जँ बच्चास अपना जलक महत्व बुझत। तऽ ओ भविष्यमें जिम्मेदार नागरिक बनत आ प्राकृतिक संसाधनके रक्षा करबाक प्रयास करत
हमरा विश्वास अछि जे छोट छोट पर्याप्त जखन नल खुलल नहि छोड़ब वर्षाक पानी जमा करब आ गाछ लगायब भविष्य बहुत पेघ पद परिवर्तन आनत
हूँ सही कहलुँ मित्र समाजक प्रत्येक व्यक्तित्वक सहयोग बिना जल संरक्षक अभियान सफल नहि होइ सकैत अछि। ते सबके अपन जिम्मेदारी निभेभाक चाही
प्राकृतिक संसाधन सब भगवानक अमूल्य देन छथि। तैँ ओकर रक्षा करब हमसब प्रथम कर्तव्य होबाक चाही।
बिल्कुल बिल्कुल मित्र बिल्कुल।